हेलो
हाल हँ नमस्ते सखी
हँ सखी का हाल चाल छै
सब बढ़िया छै सखी तू बताव अपन आर के
हमर आरके सब नीक छै सखी ओर खाना पीना हो गेल छै
हँ सखी खाना पीना तऽ हो गेल छै समोसा लायल रहै छियै अरो छोला तऽ पहिले उ खायल रहै छियै एगो रोटी खायल रहे छिये आ लिट्टी बचल रहे छैय त दूगो लिट्ट टी खाइल रहे छी अर एगो रोटी मिला जुला के त भोजन हो गेल रहै छैय सखी
लो रोटी लिट्टी एके बारी खा लेबल छैय न
हँ त टाइम न मिले छैय न हम लायले रहे छिय कखनियेस मुसा आठे बजे लेकिन गप करे में रह गेल रहे छिये त यादे नय रहे
हूँ ऊत होइए जाइ छैय सखी आ फिर खायके भी न मन न करै छैय कि एके बार खाय छी ने
हँ आर आज तो हम अपन दवाइयो भुला गेल रहय छियै सखीये तें व्यस्त हो गेल रहे छियै कि शाम के दवाइयो खाय लऽ भुला गेल रहय छियै आ होम्योपैथिक में है कि खाय से एक घंटा पहले या खाय के एक घंटा बाद खाय के रहय छैय नियम तब सोचले रहय छियै कि एक घंटा बादे खा लेबे छियै ए छूटे से त बढ़िया होय छैय नै सखी की कम से कम रात तओमे खालेबे छीये से राते के छैय उ लेकिन छः सात बजे खा लेबल रहय छियै लेकिन आज भुला गेल रहय छियै कैसे तऽ खाय घड़ी याद आबय छैय
दिन भर कामे न रहय छैय आ शाम से ते काम हो जाइ छै उम्म गेहूँ पिसाबे के त मोबाइल बनवावे के सब्जी लाबे के
बड़ी काम रहल छैय ने आज
हँ बड़ी थक गेल रहय छीयै सखी
आर ई
होइए जाय छैय सखी हूँ
बाप रे बाप हमर माई त एकदम अकबका गेल छैय कि जल्दी से मछड़दानी लगाबय छैय लगाबय छैय बड़ी मच्छर छैय ए सच्चे सखी बड़ी मच्छर छै नगर पालिका लोगन केँ तो चाही नऽ वार्ड पार्षद केँ कि जरी म छड़के छिड़काव करै छियै जेड़ी बरसात केँ मौसम छै लेकिन की कहियौ सखी हमनी यहाँ केँ वार्ड पार्षद तो कोयो चीज पे ध्याने न देबै छै खाली भोट घड़ी कहै छैय कि हम ई करै छियै उ करै छी
उ तो होवे छैय ने सखी खाली वोट लेबे केँ बाद तऽ इ सब असथीर से बैठ जाइ छै की अपन काम होबे चाहे नाय होबै अपन पब्लिक लग समझतै जैसे चैल रहलैय से चैल रहल अपन खली पैसा खाय छैय ओसभ
नय नऽ सखी जड़ी ध्यान देबे केँ चाही मोहल्ला टोला पे कि की होवे छैय की ना होवे छै तब ध्याने नऽ छै खाली
ई सब भी तो खाली बोस्ती खाय छै आओर ध्यान नऽ देवे छै पबलिक लोक सभ पर खली वोट लेबे मे हाथ जोड़ - जोड़ केँ घरे - घरे आबे छैे बोलै छै कि वोट दीजिएगा हमनीए सबके
वही नऽ सखी ऐसे कैसन चलै छै
बड़ी तोर काम आवाज आबै छै स
हँ सखी आब जाइ छै
हँ आब ठीक छै
हुँ वही नऽ सखी एकदम की कहे छियै एकदम राते मे मच्छर आ दिने मे चीटी काट - काट केँ तऽ जगहे - जगहे फुला देवे छै शरीर मे एकदम की कहे छीयै एकदम मन परेशान लगै छै
हुँ उ तो होए जाइ छै सखी
हुँ कल्हे हमर माइ कहै छै कि गेहूँम पिसा देवै छै गेहूँम पिसा देवै छै आ जब गेहूँम निकाल ले छै तऽ पूरा कीड़ी लग जाइ छै तऽ धूप मे हमर माय देखाबै छै आ चलनी से छानै छै तऽ हम ई बोले रहै छियै कि कल फेर से धूप देखा केँ ओकर बाद पिसाबै छै आब धूपमे देले रहै छियै तब मौसम एकदम बारिश केँ हो जाइ छै आ बारिश होवे लगे छै फिर रूम मे रख देबे छिये ओकर बाद फिर देखे छियै तऽ चीटी पूरा लग जाय छै गेहूँम मे फिर है जे धूप निकलल रहै छै तऽ फिर धूप मे लक्ष्मन रेखा पार केँ आ फिर ए धूप लगाबै छियै तब जा केँ सभ चिटी हटै छै तऽ की कहियौ सखी एक सँ एक परेशानी लगै छै एकदम
उ सब तऽ होइये जाइ छै सखी गर्मीमे तऽ आओर चिटी लगै छै
हँ सखी भातबो मे चीटी लग जाइ छै रोटियो मे कोइयो भी सामान मे पहले हमनी सोचै छियै खाली मीठा सामान मे चिट्टी लगै छै लेकिन नाऽ नमको वला चीज मे मिट्टी चिटी लग जाइ छै
हँ ठीके क रहल छै सखी हमरो आर घरमे बड़ी बार चीटी भात मे त रोटी मे लगल रहै छी
हु हमर माय ई तो सब पानी पे कर के रखे छै चाहे त फिर लक्ष्मण रेखा पार के रखै छै तब जााक थोड़ा सही हो रहे छै
त तोहार के भोजन पानी होवल रहे छै कि नय सखी
हँ सखी हमर आरके भी भोजन पानी हो गेल छै
ठीके छै तब त आज बढ़ि जल्दी कर लेबे छै सखी
हँ सखी भूख लगल रहै छै ने तनि त जल्दी कर लेबै छियै
तू सखी बड़ी फुर्सत में लगे छै एकदम आज तो ऐसे आन दिनमा तो तू कहे छै कि हम करे छियै पाँच मिनट मे ओकर बाद तो पाँच मिनट होबे ने हँ कि हम इंतजार में बैठल रहे छीयै कि आब करै छै सखी आब करै छै सखी आर ऐसे सोचते सोचते हम सुत जाइ छियै
का करै छियै सखी हँ हमर भााय रहै छै ने त बड़ी परेशान करै छै कहै छै कि ई लाउ उ लाओ खाए लागी माथा खराब कर देबे छै नय बैठल रहे त अपन बकवास कि बात विचार होबे छै त बड़ी हल्ला करै छिय सखी ओहीसे नय करै छियै
अच्छा
हमर भााय चल गेल रहै छै न
वही तो हमरो लगे छै कि हँ हमरो लगे छै कि आज बड़ी शांति शांति होवै छै हमूँ अपन मााय के कहै छियै कि लगै छै कि हमर सखी के बहवाई चल गेल रहे छै कियाकि बड़ी शांति लगे छै
न तो एकदम उत्पात मचायल रहे छै बड़ छै हमरा से लेकिन माथा खराब कर देबै छै
लेकिन ओहो सब से घर मे रौनकनक लगे छै सखी आज सनाटा लगै छै दुमनी के जाय से आइ के जाय से
हँ से
भाय बहिन मे ठोली न करे सखी त केकरा से करे कैसे मन लगे छै
हू
यही सब तो बचपन केँ सब चीज याद आबै छै बाद मे जे शादी बियाह करके चल जाय केँ बाद ससुराल मे बस जाय केँ बाद यही सब तो याद आबै छै
हँ सखी
सब तऽ दीदी तऽ अभी बड़ी खुश रहै छै अभी तऽ बड़ी मजा अबै छै नैहरमे अच्छा दीदी हुँ - हुँ दीदी केँ तेल लगै छै
हँ आ हमर मम्मी तऽ ओकरे जदे माने छै नऽ तऽ ओकरे जरी लगाबै छै हमनी आर केँ तऽ नऽ लगाबै छै खाली डाटे छै दिन भर
शादी बियाह हो जाय केँ बाद सखी प्रेम आओर बढ़ जाइ छै ने दूर होवे केँ वादी से ममता बढ़ जाइ छै नय लोक
से भी माने छै हमर मम्मी यहुँ रहे छै नऽ तऽ ओकरा तेल लगाबै छै मम्मी आ हमनी सभ केँ ना लगाबै छै
तऽ दीदी कामो जड़ी जादे निपटाबे छै सेहे खातिर हुनकर केँ जेना मान सम्मान होबे छै
हँ तऽ हमहुँसभ तऽ काम करै छियै ने की बोस केँ खाय छियै खाली
नय सखी बिना काम केले गुजारा थड़ी हेबे छै काम तऽ करे केँ परै चाहे - चाहे तुऽ छोट रहै छै बड़ रहै छै या फिर पढ़े वाला रहै छै या नऽ पढ़े वाला रहै छै नौकरी वाला रहै छै चाहे कुछो रहै छै बिना काज केँ तो कहुँ गुजारे नय छै सखी काज तऽ करेही परै
एगो हमर छोट बहिन रहे छै सखी से बड़ी खच्चर छै
खच्चर छै
हँ - हँ बड़ खच्चर छै एगो काम करे छै या चार बार बोले छै कि बर्तन मैज देवल छियै बर्तन मैज देवल छियै
जरी घर के डेट भेल बाहर जाइ छै नौकरी चाकरी खातिर तऽ ओ करल रहे छै तबे नऽ काम सिखल रहै छै तबे नऽ करै छै सखी
ओही ने कहै छियै हमनी मम्मी आर भी सिखाबै छै की की तनी काम उम करै केँ चाही
लेकिन आजकल केँ बु
अच्छा सखी एगो हमर तनि कॉल आबल रहै छै ठीक छै
हँ सखी ठीक छै स
ठीक छै
हुँ